हेलो
हेलो
हँ रे
कियो की हाल समाचार छै छै कते लेट दै छियै आशीर्वाद हँ अपनो ठीके ठाक छै कोहुना चलै छै
बेरबाद
एकगम गोड़ लागलहुँ तहन एकर बाद जहन पुछलहु कखन ओ वला हँ आओ लइन छै कि नहि
थोड़ा देर बाद आयल दि हँ हँ लाइन ते बताब चौबीस घंटा मे तेइस घंटा तीस मिनट रहे
ओ तहन भोजन पानिसभ बनलै नहि एखने कटि गेलै भोजन सभ बनलै कि नहि एखन तऽ छै की होइ छै से नहि बुझलियै ओ अथीवला जे रहै छै ने जेनरेटरवला ओहिमे सँ पूरा तेल निकालि लेलक ईसभ तैँ ओ नहि चलै छै नहि तऽ टावर कहूँ गड़बड़ाइ यौ आओर तहन
आओर सब बढ़िया छै नशा पानी सब भेलै
नहि नास्ता नहि केेलिया
सिग्नेचर पर बहुत जोर देने छी की बनते है आब
की कहलियै
सिग्नेचर पर बहुत जोर देने छीही
हँ सिग्नेचर रजनीगन्धा तऽ फेने छियै ओकर
किछ क सकै क तू सब तोरा सब मे के सकतै
हँ आओर स्नान ध्यान भए गेलै
किछु नहि भेलै हेन एखन आब सबकछु हेतैी जी तू कहि रहल छी
आँय
जे चीज तू कहि रहल छ सब चीज आब हेतै धीरे धीरे समये पर ने हतै
भेलै हन एखन
तैयारी भेले छै
ओ
रोटी सब्जी बनतै हँ
आइ कतय घुमय लए जायके छै
कतहु नहि हम त घुम लए छियैे
कतहु तऽ यात्रामे जेबै ने यौ
कोनो यात्रा नहि शाम के निकलल सिर्फ सबजी लेल भए गेल
ओ हनुमान मन्दिर चलि जो आय
किछ छियै की
काल्हि मङ्गलकेँ नहि जाइ छियै हनुमान मन्दिर
नहि रे
जाइके चाही अहाँ सभके मंगल क हनुमान मन्दिर
हमसब एतुका नियमित वासी छियै
हँ लोकल छै आहाँ सब ओतुका
ह लोकल नहि एते होइ छै तू सब जेना एली क एले बाहर से आदमी ओ जा सकै हमसब
त हँ सेहो बात छै अहाँसभ तऽ आब रहल खहल भए गेलियै ने
हमसभ एतुका स्थायी निवासी छी
ह्म से तऽ छै तहन और पटना के हाल समाचार कहियौ
सब बढ़ियाॅं छै माछ नहि मारै छै आब
नहि माछ वाछ क्या मारेंगे मारबै माछ आन्नद मोहनके बाबाके अथी दिना मारबै
कि हो ओहि दिन फ्री के देलकै विकास
नहि फ्री किए कए देथिन आब मान कऽ चलू दस किलो जतय लेतै तऽ ओतऽ फ्री कए देतै आदमी
त ओ कहलकै लबै स
ऽ हमरा सभ लग बाजैत रहै
की
एना एना विकासे भाइजीके कहबै तहन अही मछ दस किलो
हम कहलिए हँ से तऽ दश किलो तऽ तहन ई हेतै की बंशी से मारऽ पड़तै
नम्हर नम्हर माछ छै की नहि सभ छोटकीय हेतै की
नमहर छै एक एक किलो सभवला भेलै हन
एकक केजी
हँ एकक केजी वला भए गेल छै
तहन तऽ बढ़ियां छै कहलकै दू तीन दू तीन रंग छै ने सब पवाइ के माछ छै जे लए सकै छियै
आँय
कहलियै सब पबाइक छै जे लए सकै छियै
हँ ह
माछ मारयके फायदा होइत छै लगने सभमे जे माछ मारय ल जाइ छै ने तहीमे फायदा भेल
से किया
आ मानि कऽ चलू लगन छै अहाँ बुक केलियै तऽ अहाँके त हम दू अढ़ाई सौ रुपैए देब आ ओना मार के जे लए जाइ छै तऽ ओकर सभके कमीशनपे ओसभ बेचबाबै छै ने आ ओ तऽ सस्ताके सस्ता ओकरासभ कमीशन जे जकर माछ छियै से देतै ओसभ जे बेचबाबै छै मछट्टा पर
एकरो से होतै कमीशन ओकर से लेतै नहि दुनू सँ लेलक
कगरा कगरा स लैतय
जकरा बेचतै तकरोसँ
नहि नहि ओकरा तऽ सस्तामे जाइ छै ओतय तऽ अथी लागै छै न की कहै छै ओकरा से हँ मतलब डाक होइ छै डाक डाक ओ डाक मे एक सौ तीस एक सौ दस सब से शुरुए भेल तऽ ओहिमे तऽ घाट टा भए जाइ छै
आ ऊपर से दस किलो जे जाय छै दस किलो मे दू किलो एक्स्ट्रा दै छै बारह किलो ओत दै छै
पैसा जोड़ाइ छै दसे किलोके
एना केना
हँ जेना अहाँ दस किलो लेलियै ने
हँ
ओतय डाकमे तऽ ओतय अहाँकेँ बारह किलो तौलकेऽ देत आ दस किलोके पैसा लेत ऽ दू किलो फ्री दै छै
तऽ बहुत
हँ एतय जेना अहाँ केओ एयलै तऽ ओतय तऽ सीधा किलोके हिसाबसँ देबै आ रेटो अपन करगर
हुँ तहन तऽ घाटाक सोदा छय
हँ ओहिमे घाटा होइ छै आब घाटा की करतै आदमी सब दिन थोड़े लगन तिहार होइ छै
ह्म इहो बात छै
ह्म आब अहींके बियाहमे विकास भाइजी फ्री पूरा कए देथिन जतेक माछ जे खे सकए
हमर सबके आब बियाह हेतै आब शराधे हेतै की।
नहि नहि एहन बात नहि बाजी बियाह तऽ अहाँके हेबे करत
करतै के करतै हमरा आर सन गरीब आदमी से
गरीब आदमी एहन बात नहि बाजियौ ई तऽ अहाँ अपमानित कए रहल छी हमरा।
के कतय लगतै हमरा सबके केयो देखतै कहतै।
ऐह अहाँ पर तऽ अहाँ पर तऽ कताके लड़की फिदा छै तकरो छै अहाँके तऽ अरविन्द कचरारच अरविन्द कसरर सेहो फोन करैत रहैया अंटी जी यौ
एक बार बिन्दे कसरत व कहाँ किछ
भेलै ने लव मैरेज तऽ ओकरेसँ हेतै।
वएह बेचारी एगो परेशान ये
हूँ हऽ अहाँ दुआरे ओ की नहि करै लए तैयार छै
कोलका मामला सलटलै
हँ
कोनो दिक्कत नहि ने छै आब
नहि
चौमुखमा गेलियै की खाली ओतैटा
अतऽ गेल रहै आ ओतऽ गेल रहय
गाड़ीवला पर
गाड़ीवलापर आ ओतऽ खटालपर घर सब पर नहि गेलै नहि नहि लालबौआ हमरा दखलक ने
हँ
तऽ हमरा बहुत देरसँ टेबैत रहए हमरा कहै छै कि रे बड़का बौआके बेटा की करै छीही एतऽ जो ने
हम अपन रहियै अथी बनबैत बीडियो
देख लेलक की वीडियो बनबैत
नहि नहि वीडियो बनबैत रहियै तऽ हमहूँ अपन चाप्टर छियै ने हम अपन शर्टके जेबीमे अगुलकामे दए कऽ आ ठाड़ रहियै असगरे रहियै ओहि खेतमे ठाड़ तऽ ओहिमेका सक तऽ भेले हेतै कि वीडियो बनाइए टा रहल यए
ऐह देखतै मोबइल हाथमे तहन ने तऽ ओना केना सक
तैयो शर्टके जेबीमे रहै ने आगाँस
हँ तऽ लोक राखिते छै आगू मोबाइल राखै छै ऐहन थोरे छै जे आगू मे नहि राखै छै
हूँ हमरा ओकरे टा एगो अथी रहए जे ओ घर तरपर आबि कऽ कहि देतै जेमैह एना करैत रहे ऑना करैत रहै हम कहलियै धउ बंहि
आओर ओ सब नै किछ कहलकोउ पुलीस सब नै किछ कहलकौ क्यों खरा हो नहीं हो
नहि ओसभ हमरा की कहतै हमरा एस पी ए सँ सम्पर्क छै डाइरेक्ट
कै गाड़ी रहै तीन गाड़ी
हूँ तीन गाड़ी रहै
हँ आम नहि हेतय आब की करि लेतै बेचारा सब
कोनो मैनि छै यौ
कतऽ मेहैलैलकै गाड़ी अइ थाल मे
टपै छै ठीका पर ओहन दिक्कतो नहि छै
तें से सब आइ डूब जाइ छै
हूँ हूँ मतलब माटि देने जाइ छै ओ माटि पर लिक बनल जाइ छै जेना आब बर बरसा भए जेतै एखन तऽ फेर कनी दिक्कत हेतै आब एखन तऽ सुखि गेल हेतै ओ पूरा
नवके मैट त दैत हेत्
हँ तऽ नवके देते ने
नबका माइट प गाइट मे को दिक्कत नहि करै छै
ओते की करतै वर्षा नहि होइत छै तऽ दिक्कत नहि होइत छै वर्षा भए जाइ छै तहन दिक्कत होइत छै
एकगो बढ़ियां जकं ठीक कय जेते दुनू साइड ऐ साइड ऊ साइड इहो पुल के तहन दिक्कत नै हेतै रस्ता जाय के
हँ तहन नहि हेतै दिक्कत
कोनो साइड से आदमी निकलि सकै या
हूँ साइडका एहि साइड साइड वला जे रहे पुल के साइड वला ओकरा तऽ काटि देने अछि
नहि ई पुल कहलियै मन्दिर लंका पुल के ठीक कै देते एकरा दुनू के
हँ से ने छै एहिमे तऽ बहुत टाइम हमरा लग लगैए लागत
किया
एखन तक ओहि साइडसँ भरलकै हँ कहाँ
ओहि साइड स बाँकीऐ छै
हूँ भरतै तहने हँ टाइम लागतै
ओइ साइड त गहींरो बहुत छै भरियो मे समय लागते
हूँ से तऽ छै
किछु भए रहल छै सिग्नेचर
हूँ सठि गेलै हरा गेलै कनि आधा तरसँ फाटल रहै तऽ फाड़लियै तऽ अपन भुभूआ गेलै की बुझलियै
घुमै तुमै ल नहि जाइ छी कतऽ
कत जेबै गाँवमे कहुना टाइम पास करैत छी
देखै छी रोज नऐ नये स्टेटस प्रोफाइल फोटो
ओ सब तऽ मेरा वसूल ही है वो सब के बिना मैं नहीं जीता हू
हँ तोरा तोरा बला बात
किस माल पानी य तऽ भेज न दियौ
माल आ पानि दुनू के अभाव छै पाइनो वला नै दए गेलै एखन तक भोर सँ
सह
आ
ओहुना तऽ अहाँ अहाँसभ ओहुना तऽ पैन दू तीन दिन पर लै छियै
एक दिन गैप के क बिजली रहबो करै छै तीन आदमी रहै छै कते पितेय लोक
बीस लीटर नहि से केना सटय या यौ
तीन आदमी फ़ेर हम सब रूम पर रहैे नै ने छै लाइब्रेरीये मे रहै छै ओ त घीचेय छै
सेहो छै
घीचै पर दीपेंड कलक जे के कते घीचै छै
हँ के कते घीच सकैया सही बात छै
हँ ई सब बहुत कम पैन पियै छै जतऽ हम रहलहु तहने समाप्त नहि सकै छै
हँ तऽ पानि वला देह तऽ अहींटाके एगो छेबे करै
हमरे देहटामे पानि छै एकरा सबके असर नहि छै पानिके
हूँ ई दुनू कतऽ छथि
सब अपना जगह पर छै
धीरजजी कतऽ छैथ
बगलेमे छैथ
ओ आ अहाँ ओ तऽ मतलब रूमेमे दुनू आदमी
जी जी हमसभ एकेठुमा छी
ओ पड़ल छी नै
नहि नहि बैठल छियै पड़ल नै
ओ अहाँके बैठनाइ पड़नाइमे फर्क नहि छै
जे कहियौ अहाँ सब वला बात हम तऽ थोड़े हेतै हमरा सबसे
ह्म एक दू सौ रुपैया ये तऽ ता भेजू नऽ